हलो, हलो। हा, वाहेगुरु।
कीअं, ठीक आहियो?
हां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया।
छा था कयो?
मां त हाणे फ्री थी वई आहियां।
अच्छा औ अना ॿुधायो?
त हा, मां कु मुंहिंजे हस्बैंड खे पापड़नि जो कारखानो आ थोरो मां पेंजो बि कंदी आयां। त हो गस टाइम बीचीदा कुझु कुझु कंदा आयूं।
छाह?
ॿियो तव्हांजी एज केतिरी आ?
वीह साल।
अच्छा त यानी तव्हां त पढ़ाई कंटीन्यू हूंदोव तव्हां
हा हा,
त छा कंदा कहिड़ो कोर्स खयों तव?
बी कॉम फस्ट ईयर।
अच्छा, त ॿियो बि कुझु कंदा आयो?
हिनमल सोचाां थी मॉडलिंग जो
अच्छा,
वेट के नथो थे न।
वचन पढे न तो त कीअं क्या?
त जेसताईं वज़न बठे त ॿियों बि कुझु सोचणो आ न।
हा,
हाणे वेट जे करे वेठा हुजऊं ह हे त टाइम त कोई गुज़रंदो वेंदो। त भई, कुझु त सेल्फ डिपेंड हुजे न माण्हू।
हा
अउ जेको माण्हू हेमल करे सघंदो करे सघंदो पोइ त ज़िमेदारियूं आहिनि
हम्म
पोइ त सभिन जा मुंह ॾिसणा आहिनि की कंहिंजो ॿुथ सुॼो कंहिंजो न सुजो
हम्म कई आ
हा त हेमल शा आहे पहिरनि सां माण्हू फ्री हलाए
हम्म
अगरि कुझु करिणो आ सोचणो आ त माण्हू करे वठे
हा
पो कम जी ज़िमेदारी उथि वेहि कर सब ईहो ई आ
हम्म
ॿी भी भेनर अथव या अकेला सिंगल आहियो?
ॿ भेण हिकु भा
अच्छा अच्छा, भेनर वॾियूं थव नंढियूं?
हा हा वॾी, और हिकु भा नंढो आ
अच्छा, त हो वॾी भेण केतिरी वॾी थव?
हिकु एम बी ए पास थी वेई या टूशन थी पढ़ाए, और हिकु पढ़ाई कंदी आ पंहिंजीं, पंहिंजीं फीअ जी
लड़ाई केतिरी कंदी आहियो?
लड़ाई केदां आहियूं हाणे ॿ टे ॾींहनि ते
अच्छा लड़ाई कंदा आहियो? ज़ोरसा वधीक कि थोरी? अच्छा, मम्मी चिलाईंदी न थव?
न मम्मी पाण चालू न मतलब पारे ॼाणो
अच्छा पाण ॼाणो, हल बढ़िया थव
हा
त कीअं हथ सां लड़ंदा आयो कि मुंहं सां?
मुंह सा
अच्छा ठीकु आ वरी बि हथु न हलाईंदां आहियो, सुठी ॻाल्हि आ। तॾहिं त मम्मी, हथ हलायो त मम्मी अचेव सोटी खणी करे
हम्म
मूंंहं सां लणो था त पाण ञाणो
हा
सही ॻाल्हि आ, पापा छा कंदा थव?
पापड़ जो बिज़नस आ
अच्छा, त तूं न वेदीं आई?
न ती मिले
छा लाऐ? त हेल्प कराइबी आहे न, जॾहिं पापा खे हिकिड़ो पुत्र आ त हेल्प कराइबी आहे न?
माझीं मुंहिंजी मम्मी वेंदी आ, त ॿ ॾींहं ठीकु आहिनि न टे?
हा त पो छा थियो? भई बैच बैचलर आ, मम्मी खे ॿिया बि कम हूंदा??
अरे मांबी फिरदीं आ
अच्छा, कंहिं महिल उथंदा आहियो तव्हां?
चार बजे
अरे बाप रे सॼी राति छा कंदा आहियो
चारि बजे सुम्हंदी आहियां उथंदी आहियां शामु जो अउं वरी सुम्हंदी न आहिया राति जो
अच्छा त राति भर छा कंदा आहियो
फ़ोन ॾिसंदी आयां
फ़ोन ॾिसंदा आहियो सॼी राति अखियूं न ख़राब थींदव
लो बैट्रस करे ॾिसंदी आहियां न कंमबड़ प्रैक्टिस करे
ॿुॾण नथो अचेव सॼी राति मोबाइल
टे बसि ॿ ॿ ॿ घंटा या अढाई बसि राति जो
त त वॾी थींदी आहे ॿारहनि घंटनि जी
वरी फिर पोइ वरी चार पंज बजे शाम जो ईंदीआ डायरेक्ट
अच्छा, त इहे हलु ॿ घंटा मोबाइल ॾिठी ॿिया घंटा छा कंदा आहियो?
ॿ घंटे पहिंरी इयईं टाइमु पास कंदी आहियां
अमृत वेले वग़ैरह न वेंंदा आहियो काॾे
अमृत वेल वञी करे अची करे सुम्ही पवंदी सुुम्ही पवंदी आहिया वरी उथंदी आहियां चारि पंजे बजे शाम जो। चाय वाय पींदी आहिया हा हा- हा तव्हां छा था कयो? हम
असां पंहिंजे ॿारनि जी सेवा, घर जी सेवा, जेका कमु आहे सभु कंदा ई आहियूं।
हूं त हिअं मम्मी मुहिंजी बि खीचा कचरी कंदी आ, त खीचा कराइनि आहियां मुंहिंजी भेण वेलंदी आ और मां विझंदी आहियां। हूं हा।
हूं ॿियो घुमण वुमण न वेंदा आहियो काॾे?
हा हाणे प्लैन थिए थो वृंदावन जो।
अच्छा!
ॾिसूं तव्हां बारिश ते जुलाई न, न! मज़ो न इंदो आ हुते।
केंह महिल त चक्कर लॻाइण वनबो आ न।
न न हाणे नागपुर वियासीं शादीअ ते त मिलियास न वरी।
अच्छा मज़ो आयुव भेनरिन सां पटजंदी तव
हा! पटंदी आ
अच्छा, ॿियो खाइण में छा वणंदो तव।
चाउमिन!
हूं
ढोकले! को
अच्छा! अउं रोटी, रोटी आहे की नाहे?
रोटीय ते त अपली चांवर।
अचछा, हम। अच्छा, अच्छा! हम्म हम्म, भाउ छा कंदो थव?
भाउ ट्वैेल्थ में पढ़ंदो आ। ईन वयो आ, बोर्ड आ हुन जो।
हम- हम, मम्मी वधीक कैं खे चिल्लाईंदी आ?
कहे ल की - -
अच्छा, अंउ वधीक प्यारु कैंखे कंदी आ?
सभिन खे कंदी आ बराबर।
अच्छा!
हा!
मम्मी अ खे शौंक़ु वौक़ु आहे कि बस घर जा कम कंदी आ?
केरु? हा, घुमण जो शौक़ आहे।
अच्छा!
अभि जुलाई ते वेंदी वरी, हिमइल वई मई ज मई में।
अं णे मम्मी ॾाढो घुमंदी आ।
फरु बि फिर वरी घुमंद बार बार वेंदी आहे हिकु, हिकु ॿ टे महीने छॾे करे।
अच्छा! मतलबु घुमंदी आहे, ह न।
हा।
हा सुठी ॻाल्हि आ।
हम मतलब माइट्र माइट्र ते घुमंदी आ बाक़ी अमृतसर इहे सब न वेंदी या।
अच्छा- अच्छा! ॿियो, तहांखे छा शौक़ु आहिन?
मांखे घुमण जो शौंक़ु आ, मां वेंदमि न हाणे अमृतसर ऐंओ वृंदावन।
अच्छा- अच्छा, बढ़िया आहे।
हाणे ॾिसंउ था प्लैन थिए थो, कैंसिल बि थी थो सघे।
हमम- हमम
तहां छा कंदा आहियो?
असां! महांजो हसबैंड पापड़नि जो कमु आ त होॾे हली वेंदी आहियां। उहो थोङो घणो जेको बि घर जो कुछु ऑर्डर ईंदो आ, उहो कंप्लीट कंदा आयूं, बाक़ी घर जो कमु। फैमिली वॾी आ त घर जा कम बि हूंदा आहिन।
तहांखे छा खारणे में छा पसंद थव?
मूंखे खा मूंखे खाइण में घटि जेको अचे सभु हले, कोई दिक्क़त कान्हे। ॾही फुलके जी वधीक शौक़ीन आहियां मां।
छञा
हा मां ॾही फुलिको मुंहिंजो फेवरेट आ ऐं बाक़ी ॿी ॻाल्हि मूंखे घुम खाइण में घटि घुमण में वधीक इंट्र्स्ट आ, घुमण सुठा लटा कपिड़ा पाए।
सई आ।
हा ॿियों?
ॿियो छा, अरे कॉलेज स्टार्ट थियन था जुलाई अगस्त ते।
अ कॉलेज रेगुलर वेंदा आहियो, कॾि -कॾि?
कॾिं कॾिं, साल में बस पंद्रह सत पंद्रह सतरां ॾींह।
अच्छा- अच्छा! मतब प्राइवेट थव कि ग गोरमेंट?
गवर्र्में। ट
अच्छा फस्ट ईयरो रिजल्ट अची वियो तव?
हा न न हाणे बसि ॿ ट्रे महीने में ईंदो।
अच्छा हाणे मतलबु सैकेंड ईयर वेंदव न? सही आ। होगया जेस ताईं मोल्डिंग कुझु थे कुझु बि तएक्स्ट्रा बि ज़रूरी आहे कुझ न कुझु त भई पंहिंजा चारि पैसा ज़रूरी आहिनि कुझु खपे या छा ॿियो पापा ॻाल्हाईंदा तव सभिनि सां ॿारनि सां? पापा स्ट्रिक तव जीअं नॉर सॉफ्ट?
सई अन स्ट्रिक बि कान अन सॉफ्ट बि कान अन सब सही अन नॉर्मल
अच्छा अचछा
हा
नानी हुं ॿुधायो ॿुधायो तां ॿ?
हां तव्हां घुमण वयो आ वेंदव कॾहिं?
हुं अञा कुझ आइडियो कान्हे गुरकुर्णि मां कटनी वियमि त ठीकु अञां छोकी असांजी फैमिली वॾी आ त असांजो प्लान ठहंदा आहिनि ऐं कैंसिल थिंदा आहिनि
हा
हा ॻाल्हि इहा आहे छोकी सभिनि जो जेतिरा माण्हू अन सबिनि जो मूड़ ॾिसणो पवंदो आ।
हम्म
हा त बस हिन करे चुप करे वेठ ठा वेंदा अहिंयू जॾहिं वेंदासि त हली वेंदास गॾु। न त मां त ईअ हिकु हिकु ॿ ॾींहं हेॾे गुरू भई काॾे न काॾे वेंदी आयां घुमी ईंदी आयां पंहिंजे हिसाब सां ॿार वॾा थीया आहिनि नथा हलंदा आहिनि
हम्म
हाणे हुननि जी पंहिंजी लाइफ आ मुंहिंजी पंहिंजी लाइफ आ।
हम्म ती
खाली फोन न कटॼो जेसि ताईं जेस ताईं आरा मिनंट न थियन
हा हा तांखेच कपिड़ा कहिड़ा वणंदा आहिनि?
मूंखेे कपड़ा वेस्टर्न
अच्छ छा मतलब कंहिं महिल
थोरी छा आहे हेल्थी आहियां त हिन करे वधीक शौक़ु पूरा न करे सघंदी आहियां वन पीस कट वारा इहे सॿ वधीक वणंदा आहिनि
हा
त बाक़ी थोरो हेल्थी आहियां सोचां थी हाणे जिम जॉइन कयां
हा सई आ जिम सा पतलो थी वेंदो हा त इहा ॿ पाउडर वाडर लिखी थीेंदो हो हुजनि त वई वठिणो पवंदो आहे
बिल्कुलु ॾिसंदा असां जीअं जाते पहुतासीं वञी करे
हा सई आ
हा जाते पहुतास बाक़ी सोचियो त आहे ॿ टे महीना वञा त वों थों अची। असर त अठ ॾह किलो घट कयां। पर वरी मूंखे इहो लॻंदो आ की अगर मां वज़न घट कंदम त मां कारेई नथी वञा।
हं।
निभंदोवा।
बॉडी जे हिसाब थींदो पंहिंजी पंहिंजी मोट ते कोई गोर थींदो कोई पतले ते गोरा थींदा आहिन।
हं हं। मुंहिंजी हिक फ्रेंड कॉल थी करे। त पो मां तां सां रखी करे मां पंहिंजी फ्रैड सां ॻाल्हाईंदम।
हं।
थी वञन ॿारहां मिंट पूरा।
हा। हा हा रोटी रोटी वटी खाधा व?
असां रोटी लेट खाईंदायूं रेडी मुंहिंजा ॿार कंदा आहिन राति जी।
अच्छा त तांहां दिय जो सुबुह जी। ॾ हा। स आतांई फेवरेट डिश कौन सी या?
चव जो बाहिर जी कोथे।
अच्छा ईअं।
ऐं कोथे वग़ैरह आऊ ड्रिंक्स वधीक वञणी आहे जीअं मो बॉटकैल वग़ैरह मॉकटैल।
हा।
त ड्रिंक्स वधीक जूस वधीक।
अच्छा ईअं।
त कोथी वग़ैरह इहो सभ हलंदो आ। ॿियो हाणे चलो टाइम पूरो थिए थो गुड नाइट। ठीक आ पो मिलउं था।